गोर लगै किछ नहि गोड़ लगैत छी।
हँ खुब निके रहू की सब करै छियै?
किछ नहि बैसल छी।
बैसल छी पढ़ाइ लिखाइ भऽ गेलै?
हँ पढ़ाई लिखाई भऽ गेलै।
अच्छा भोजन पानी?
नहि नास्ता भेल छलै साँझ मे। आब हेतै खेनाइ हूं।
अच्छा तब खेनाइ पिनाईमे की सब हेतै?
अखन खेनाइ पिनाइमे तऽ नहि बुझल य रोटी तऽ हेबे करतै ओर तरकारी जे बनबैत हैब मम्मी।
हूँ हूँ
हूँ
छैय।
के भऽ गेलै नास्ता पानी?
हू भऽ गेलैया।
कथी सब भेल छलै?
भेलै अहाँके चूरा भुजा।
हू
चूड़ा भुजा भेल रहै तकर बाद अहाँके माछ फ्राइ भेल छलै।
हूँ
ओहो भेल छलै आओर ओर सब सुनबियौ।
आओर सब ठीक छैय घुमय लए कतहु गेल छलहुँ कि नहि?
नहि घुमय लए नहि गेल रहियै कतहु नहि।
भेनाइ गर्मीके गर्मीके वजहसँ जे छैय से अहाँके कतहु नहि निकलि पेलियैए बहुत गर्मी छैय। हालत खराब छैय हवा हवा नहि चलि रहल छैय बहुत गर्मी छैय। शेष जेकरा कि अहां हं बहुत गर्मी छैय। उम्मीद उम्मीद उमीद से फाजिल छैय आई गर्मी।
हँ
बुझलियै सैह सब छैय।
अखन कनी कनिक हवा बहैत बहैया।
हू हू
हँ लैन अछि कि नहि?
हँ छैय लाइन छैय। अखिल भारतीये मैथिली साहित्य समिति। कामेश्वर श्यामेश्वर सिंह दरभङ्ंगा विश्वविद्यालय प्रमाणित एकर तुलना हर्षवर्धन नामक प्रश्नसँ करबाक थिक।
हू
और और सब कि और सब ठीक अइ?
हँ
चलू तऽ भोज भात कहिया करै छियै?
कथी के भोज भात?
भोज भात कैल करियौ ब्राह्मण भोजन खुअबियौ ब्राह्मण भोजन खुअबियौ।
हूं खुएने रहियै किछु दिन पहिले।
खुऐने रहियै आइतऽ आइतऽ नोउते अय नोउते अय।
हम तऽ नहि जायब खाय ले अहीं सब जायब।
के अहांके अहाँके नानी गाम मे नोउत अइ आ नहि जायब खाय लए आहांके तऽ ओनहिओ ओनहिओ नाने हेतैत
हूं हूं
हँ
और
और ठीक अछि
तब आम सब आम सब चलि रहल छै
हँ चलि रहल छै आम सब
अच्छा
कहियौ अहाँके चलैया आम
हँ आम चले छै सड़ले फकेबो केले बहुते
हँ
आम जे छै एहि बेरका जे आम जे छै से अहाँके सभ आम एके बेर पाकि गेलै बुझलियै
हँ
सभ आम एके बेर पाकि गेलै आ तकर बाद जे छै से अहाँके ओकरा सरिये मत मतलब जे सड़ै छै फेकैत जाइ छियै किछु खेलहुँं किछु क आमोटो बनल
हं आम्मट नीक लगैया कि नहि अहाँके
हँ हे अम्मट तऽ बढ़ियां बढ़ियां नीक लगैत छै अम्मट किया नै नीक लगते आम के एखन सीजन मे आम खाउ आम क्सीजनमे आम ओकर बाद आमटे ने लोकके आम के स्वादके
हूं कतहु जाउ तऽ अम्मठ लऽ के चलि जाउ ओतऽ बना लिअ खा लिअ
हँ हँ से छै बना लिअ खा लिअ से छै ह ओर
ओर कहियो कीसभ करै छी
मैथिलीमे किताब सब पढ़ैत छी कि नहि
हँ एकटा पढ़ने रहौ
पढ़ने छलहुँ
हँ
अच्छा ई एक आहाँ के कवि कवि बड़ी नीक कवि बड़ी नीक लिखने छथिन
शिवो अथी ओ जे विद्यापति छथि ओहो लिखने छथि शिवके बारेमे
हू हू
हूँ
सभसँ प्राचीन नाम अइ जहिसँ मैथिली भाषा सम्बोधित कयल जाइत छल बुझलियै मैथिलीक नामस प्रमाणिक प्रमाणित बुझाइत अछि अबहठ अथवा मिथिला ब प्रसन्न
हूँ
कहल जाइत जे परम्परा मिथिलामे अपभ्रंश शब्दमे लोकनि संस्कृत एवं प्राकृतिक प्राकृतिक देशील अर्थक देश भाषा सेहो सब सेहो सब मिथिला अथी मैथिलीके अथीमे छै बुझलियै
हूँ
आओर
आओर सब ठीक अछि। ठीक अछि अहाँके माछ अहाँके माछ भात नीक लगैया?
आय गै की सब करै छी से कह? असली मे।
किछ किछ नहि करै छी हम बैसल छी।
बैसल छीही किताब जिताब लऽ कऽ पढ़ बुझलीही। आरामसे आरामसे मोबाइल तोबाइल कम चला लेकिन पढ़ किताब लकऽ कियाकि आगू जे छौ से बहुत तरह के एग्जाम सब दैके छौ परीक्षा दैके छौ ओकर तैयारी कर।
हँ हूँ
मोबाइल कम चलाबी आ परीक्षा पर बेसी ध्यान दि। तहि दुआरे जे परीक्षाय टा आगू के मार्गदर्शन लेल
नीक होइ छैय।
हूँ आगू बढ़यके लेल नीक होइ छैय परीक्षा सभ देबै आगू बढ़बै।
हूँ
बुझलियै सैह सब सैह सब छैय।
हूॅं
आओर
आओर सब ठीक अछि।
सब ठीक अय।
हूं मधुबनीके कालीजी मन्दिर पर गेल छलहुँ कि नहि?
मन्दिर पर मन्दिर पर तऽ बहुत तरह बहुत तरह के ओत भगवान सब छथिन।
हूँ
काली जी मंन्दिर दुर्गा मंन्दिर सब सब छैय ओत ने। कहलियै बहुत नीक प्रतिमा बहुत नीक प्रतिमा छैय ओतऽ काली काली जीके बड़ा बड़ा बड़ा सुन्दर बड़ा भव्य।
मधुबनीमे की की प्रसिद्ध अछि?
मधुबनी में त बहुत तरहके एकटा मिथिला पेंटिंग तऽ सबसे बड़का प्रसिद्ध अछि। ओहिसँ तऽ बुझिते छियै अह मतलब पेंटिंग तऽ पूरा दुनिया मे प्रसिद्ध छैय मधुबनी के।
हूॅं
मधुबनी के दुनिया मे प्रसिद्ध छैय। आ अपना सबके तऽ बुझै छियै राज पैलेस सेहो छैय प्रसिद्ध। राज राज पैलेश सेहो प्रसिद्ध छैय।
हूँ
बुझलियै आ राज पैलेसमे जे छैय से अहाँके बहुत बहुत तरहक अहाँके सेफ्टिो सब ओतय मौजूद छैथ। हमरा सभके सेवामे हमरा सभके सेवामे ओतय मौजूद छथि।
हूँ
हूं आ मन्दिर के सेहो मन्दिर के सेहो सेवा करै छथिन। कामख्या मंदिर गेल रहियै कामख्या मंदिर देखबै पूरा एकदम भव्य सजेने छथिन। एकदम पूरा सजेनाइ पूरा सजेने छथिन जेकि अहाँके लागत जे दोसर ठामक ओतय जाकऽ तऽ मन तृप्त भऽ जायत।
हूँ
बुझलियै आ ओ पोखरी में जे नाव पोखरी मे नाव जे छैय हे ओय नाव पर जे चढ़बै बुझलियए नाव छै ओहिपर चढ़बै ते बड़ा नीक लागत पैडल मारैत रहबे बड़ नीक लागत ओ नाव पर चढ़बै तऽ
हँ हम चढ़ल छी एक बेर हम एक बेेर चड़हल छी घूमय लए गेल छलहुं हें राज पैलेस तऽ गेल घ
हँ लेकिन लेकिन एक पैडिल मारऽ पड़त अहाँके ज जते पैडिल मारबै तते अहाँके नीक रहत
हँ तेते आगू आगू जायब
हँ तऽ तते आगू जायब आ तते अहाँके एकदम आनन्द आनन्द आयत पैडिल मारैत जेबै ओ घूमैत जेते पूरा पूरा चारू बगल घुम लिअ फेर अहाँ जे छै से बजरंगबली मंदिर लग उपर भ जाउ आओर राज राज टेम्पल्स और सब ठीक छै अच्छा घिरनी वला पर चढ़ल चढ़ल छै की नहि एखन तक घिरनी वला पर नहि चढ़लहुं हे हमरा सबके याद ने भैया भैया एकटा भैया छले जे कि लऽ गेल रहथि आठवा के बोर्ड मे ओहिपर हमरा घुमेने रहा ओहिपर चढ़ल रही बहुत बहुत टफ छलै बहुत अहाँके अथी छलै चढ़य मे बहुत कष्ट भेल रहय बुझलियै बहुत कष्ट भेल रहए चढ़ैमे तेकर बाद अहाँके जे छै से चढ़लहु कोनो न उतरे मे उतरे मे घिरनी वाला सीढ़ी छलै ओहि पर जे छै उतरै मे बहुत कष्ट भेल चढ़यो में कष्ट भेल उतरैओ मे कष्ट भेल ओ घुमि घुमि के छले चढ़नाइ मतलब अहाँ अहाँ के चढ़ि नै सकैया एक बेर में कोनो भी आदमी दू आदमी एक बेर में एकटा आदमी चढ़तै तेहन छलै सीड़ी ओन् नम् उपर मे पहिले छलै ओ जे तेहमा एखन अहाँके हमरा सबके सेवा मे ओतऽ आदमी मौजूद छैथ ओ हुनके हुनके अन्दर में आब छै ओ पहिले ओते पोखरि रहे अहाँके राज्य वाल रानी के पोखैर रहे ओत बगल मे सेह् सब त सब छै विशेश्वर सिंह जनता कॉलेज के कॉलेज के ठीक पाछू में छलै ओ
ओहि कॉलेज मे आहाँ पढ़ने कि छी कि नहि
हूं पढ़ने छ कि वही स बारहवीं केलिए
ओ
हूं बारबी ओहि मे से केलीये वेह कॉलेज सँ हँ आब तऽ हँ आब तऽ आब तऽ इसकुले भऽ गेलैए कॉलेज आब की करतै बच्चा सभके आगू बढ़ै के लेल तऽ एते कऽ देलकै एक एक सो लऽ क टेन तक ओ ल पढ़ाइयो लिखाई बढ़िया होइ छै स्कुल मे सब चीज किताबो किताबो कॉपी भेटै छै तकर बाद अहाँके भोजनो भेटै छै सर भोजनो भेटै छै
तऽ अठमे तक के भोजन मिलै छै ओर नौमा से लऽ क बारहवीं एते के भोजन नहि मिले छै
तऽ नौमा सब के ते क्लास पैक भऽ जाय छै ने क्लास पैक भ जाय छै अहा के गप प पढा पढ़ायो पढायो वहि इस् ब से पैघ भए गेले ने जजो क्लास आगू जजो अहाँ वर्ग आगू बढ़बै ततऽ अहाँके ततऽ अहाँके जे छै से क्लास आगू बढ़ै जायत बुझलियै ततऽ अहाँ बढ़ै जेबै वएह छै बारहवीं तक के अहाँके बढ़िआँ समायोजन कऽ कऽ उत्तम उत्तम प्रबन्ध कयल गेल छै जे आहाँ बारहवीं कऽलिय ओतयसँ फेर ओतयसँ अहाँके जे छै से फेर अहाँके कॉलेजमे नामेर कॉलेजमे नामाङ्कन लिखा कऽ फेर आगू बढ़ब आगू बढ़ू सैह सब छैय। बढ़ियां छैय निक नीक नीक लागत जते जते ते अहाँ बढ़बै आगू तते बढ़िआँ बात छैय। से छैय बुझलियै। पढ़ऽ तऽ पढ़ऽ तऽ अहींँके पढरत से छैय ओ तऽ कॉलेजके मतलब स्कूल अथी ते छैय मास्टर त खाली अहाँ के अथिये देखाबे छैय। रस्ते बता देत फेर घर पर आयब कऽ तऽ पढ़े पड़त कि नहि पढ़ब?
ह हँ पढ़ैए परत।
हँ पढ़ तऽ पढरबे करत।
मास्टर एक बेर पढ़ा देत अहाँ ओकर रिवा रिविजन करैत रहियौ अहाँके याद होइत जायत।
रीव रीवाइज करू लिखु रीवाइज करू लिखू त फेर अहाँ के के उहे चीज एकटा कॉपी मे लिखू दूटा कॉपी में लिखू। बारम्बार बराबर क क लिखू। हमरा कते अबैया कते नहि अबैया हँ याद अबैया कि नहि अबैया। सैह सब छैय ओर की ओर और त बूझते छियै अहा देखयौ हम सब के बीच मे आइब जाइत ते आइब जाइत ते हमहुँ सब आइब जेब भोज खई ले। खाय लए भोज खाय लए जाइके हइ बीझो आबि जयबाक चाही। सैह सब छैय देखै छी।
आब तऽ साढ़े आठ बजे वला अछि।
हँ साढ़े आठ बजे बला छैय आब आब जेबै भोजन हूं
तहन कहियौ की सब करै छी हँ ओर सब बढ़िआं अछि।
किछ नहि करैत छी मौलिकता बहुत बड़ गेल‌ बढ़ सकैतै अछि त ई ज्ञात व मैथिली समालोचना हँ बुझलियै चलू ठीक छैय। और सब और सब ठीक छैय ठीक हँ ठीक ठीक। ठीक छैय।
ठीक छैय।